हेलो
हँ की हाल चाल छै बहिन
बस नीके छीय कनिक माथा पिराई या सखी क कोनो दवाइ उवाइ छै अहाँ लग मे तऽ हम बौआ के भेजे छी दे दियऔ ने
केना माथा पिराइ छै दवाइ तऽ छै लेकिन दवाइ से तऽ नीक रहैत जेना तनिके ठण्ढा तेल कपारपे धऽ लियौ अना तऽ तनिका लौंग उऊंग
हुँ हुँ
के घसय कें माथा पे धर लो हँ
ह नहि देखियौ ने एकदम माथा लागे छै कि केना नींद नहि पूरा होइ छै तऽ केहन भारी भारी लागे छै बुझल हँ एकदम आइब्रो ताइब्रो बड दर्द करे छै भौँआ सब जे लागे छै कि तऽ माथ भारी भेल छै आ कनि हमरा सर्दियो छै तऽ ठंडा तेल लेबै तऽ कोनो दिक्कत नहि ने
ना ना कोनो दिक्कत नहि छै सखी जेना ठंडा तेल लो के आ तनिका कपार पे धो लेब वह से तन अहाँके खूब राहत भेटाायत
हँं तऽ देखे छियै ठंडा तेल तऽ शायद छैे घर मे तऽ हम रख ले छी कनि कपाट पर रख ले छी तऽ कनी नीके रहते अहाँ सहिे कहलहु पहिले देख ले छी जानै छीियै हम एहन तऽ देखबे करै छी कि हम दवाइ नहि खाइ छी लेकिन आइ बड्ड माथा पिराइया
तऽ तनिका चाय बना के पीलो ने
चाय पीलियै या अदरक डालके चाय पलियै या हमरा लागे छै कि कनिक ई जे छै ने शर्दी उर्दी जे छै
हँ हँ
हँ से से कनिक ज्यादा माथा पिराइ या
अच्छा हँ सर्दी खा चलते पिराय छै तऽ अहाँके
हँ हँ से कहलहुँ फिर सर्दिये कारण हमर माथा पिराइ यए आ कनिक मा देखियौ घरमे जे जानबे करै छै कि बच्चा सब रहै छै तऽ नन्दो पूरा नहि होइ छै तऽ ओहो हो सकैत छै कि राात राति में कनिक लेट हो जाइ छै बच्चा सबके सुताबे बैसाबे मे छोटकी के तऽ काज करेके पड़ै छै
हँ
हँ
बाल बुतरु के तो अपना नींद पूरा होय चाहे न होय बाल बच्चा खातिर तो फिर बिहान भिनसरे एकदम जागे के पढ़ै छै
आ देखियो नेे आहाँ होबे करै छै अभी देखियौ जे हमर छोटकी छथिन ओ सुतले छथिन छोटकी आ उत आ बाकी पैघ बेटी जे छै बड़की से गेल छै स्कूल आनि ल छै ने एगारह बजे तक सब पहुँचल रहत घरमे ओ अलगे माथा के दरद छै की कहू
आ ओकर बाद फिर तऽ अहाँ तनिका सोचब भी आराम करयके तऽ अहाँ आराम न कर सकै छियै
नहि हमरा नीन्दे नहि आबैत छै सखी हम की कहू केहन जे शरीर भेल छै हमरा अपने ने बुझाइया मतलब हम कतौ सोचबे क ह सुति जाइ छियै जैसे छोट बौआ के सुतावे काल में हमरा नींद बड जोड़ लागत लेकिन दू मिनट तीन मिनट बाद अपने आप निद खुल जाइ छै हमरा नीदे नहि होइ छै आज हँ आ जे दिन हम सुत जेबे तऽ एहन आदमी टपकत लागत घरमे कि लागे छै कि जेना ई बादल के बूद टपकेै छै घर मे एकदम ह पीठे पे सब आदमी आत आ हमर छै ने आ नहि जानै छियै कनि हमरो गलती छै हमरो जे टाइम रहै छै ने से उल्टा हो जाइ छै देखौ सब सुते बैठ हो छै बारह एक बजे तक आ हम सुते छीै तीन चारि बजे तक तऽ तीन चारि बजे जे अहाँ सुतबै तऽ सभके काज खतम हो जाइ छै सुत बैठ कऽ उठि जाइ छै तऽ सभ सोचै छै कि चलू मिलेके टाइम छै तऽ अभी मिल लै छियै या काज करबाबे के छै त करबा लय छीय से
मे अहाँके दिक्कत भए जाइ छै
बड दिक्कत छै बहिीन आ वही देखियौ ने माथा जे लागै छै कि फटल जाइया
न आ जेकरा आदत भऽ जायत ने तनिकाँ नेपी लेबेके दुपहरिया के आ नहि अहाँ जे सुतब तऽ सही बात छै कि बड माथा किच किच लगै छै
से तो हमर गुरुदेव हमरा ब् सम्हारले छथिन हमरा किछ के आदत रहै छै च आदत रहै छै सेहो हमरा नहि छै हम पीिलो तो भी नीक आ नहि पीिलो तो भी नीक दुनूमे हम एके जकाँ रहैत छी हँ
तऽ बहुत बड नीक अहाँके आदत छै जेना हमरा आर तत चाय के तऽ हमे कीड़ा छियै जेना बिहान भन् सरे एकदम आँख खुलते चाय चाही हमरा आरके आ एगो साँझ के चाय चाही एगो दस एगारह बजे भी हमरा चाय चाही
आ हमर की छै कि जे मालिक पियै छथिन ने भोर मे तऽ हुनका संगगे सगे हमहहुँ एक कप पी ले छियै आ ई बेर तो हम कनि चाइयो बना लै छियै जे ई नहि छथिन तऽ हम चाइयो ने बनवे छल छलिये लेकिन ई बेर हम बना ले छिय बुझलहु कि कनि सर्दी छै ने तऽ अदरक जक कूट कऽ आ ओकरामे धर दै छियै आ कनि नहि गोलकी लोग तऽ नहि डालैत छियैसँ कि झूठ नआाज जाब लेकिन क अदरक कूट के डालै छीै न तऽ ओकर लहरसँ नीक लागै छै
हँ ओ तऽ खूब नीक लागै छै
हँ आ कनिक सर्दियो ओकरासँ सुखाइ छै तऽ हम ओ ओहे काल अपन कऽ लै छी इही बेर हम कऽ लै छी आ देखियौ कनिक हमरा छोट बच्चा छै दूधो पिये छै तऽ ओ ओहो सर्दी खींचे छै
सही बात छै जेना अहाँके सर्दी होय तऽ बालो बच्चा ओ
हँ ओहो छीींछी करैत छै ओहो छिंछी करैत छै अक्कल तो एकदम चीक
जाइ तोकरो
हँ भेबे करतै हमरा छै तऽ ओहो तऽ खिचबे ने करत कतय जेतै
आ काल्हि तक छिकत छिकत परेशान छलहुँ आई त कनिक त ई सुखायल छै लेकिन काल्हि त एकदम नाको ओहने बहे आ की कहब
आ बचुअन सब चिड़चिड़ करे लगै छै जेना ऐस एम्हर होवे से
हँ आ नहि जानै छ बच्चा सब करे कि नहि करे अपने मन चिड़चिड़ायल रहै छै बुझलौं अ आ बच्चा सबके की कहबे सखी हमसभ अपना बचपना मे बदमाशी नहि करे छलौ हँ तऽ कहियो कि पहिले के मााय बाप मे बड्ड रहे छलै ई धैर्य ओ सब हँ ओ सब नहि बोले छलैया नहि बोले छलैया आ जे दिन भेटाइ छलियै सखी एक कुट्टम कुट भेटे छलै कि पूरा पीठ के जे रीढ़ के हड्डी छै एक एक कर के सीधा भए जाइ छलैया दिमागोक के नास आ शरीरोके नस एक कखटा
कि महीना छओ महीना तक फिर कोनो बुद्धि नहि सुूझैत छलै
हं ओकर बाद त आंख के इसारा समझ जाय छै छलियै हमसब बुझ जाइ छलियै कि आब मम्मी के की दिमाग चढ़ै छै मतलब शान्त हो जाउ एकटा पे दिमाग चढ़ै छलै न इम्हर दुनू हमसब सटक जाइ छलियै एकटा मार खैलक आ दू टा इम्हर जे हमरा लग रहै छलियै एकदम तुरन्त में कॉपी किताब निकालके आ बैस गेलौं
ह
या जे काज करे लागी कहल जाय छलिये क कि सुते के छ तो सुत जाय छलिये खाय के छे तो खा खा ले छलियै मतलब एक तमा खेेली त खो हम अब नहि खेबौ लेकिन फिर भी प्रसादे रूपी एकादू चट्टा परे भेटिए जाइ छलै काहेकि देखियौ पहिले के जेका हँ गार्जियन रहै छथिन हँ
जेना पहिले के माँ बाप दो नियत नहि करैत छथिन जेना मारब तऽ चारो बच्चा कें मारब कूट तऽ चारो बच्चा के कुटब भहले गलती एक करी लेकिन चारो कुटाईत
हँ आ आइ काल्हि हमसभके की लगै छै ने बच्चा बड़ा भेल छै नहि ई करै छै आ जानै छियै हम सभके माय जे रहलथिन से बियाह शादी के उमर तक सखी हमस मार खेले छियै आ कुछ नहि बुझाइ छलैया
ए सखी
छै किछु नहि
ए सखी अहाँके की कहब हमे तो हमरा दोसर जे छोट बेटी होबे वाला रहै छलै न ओ घड़ी तक हम मार खयेलै छियै हमर माइ से मुक्के मुक्के पिठियामे घम घम दे दै छलै आ जेना काहे खातिर तऽ मट्टी खाए खातिर
बुझियौ
कि उलट के बुतरू भ जा भऽ जाइत रही ह से आ कह के दू तीन धमक्का दे दैत रहैन जेना देखु ने हमरो बदमाशी कमनाइ रहै जेना मट्टी के दीया तऽ मट्टी के जेना कोइ चीज भेट भेटय आ सब चूर चूर करके खा जा रहल छलियै हमे आ जेना मम्मी सब मट्टी उट्टी के दिया तिया सब ले जाके गोबर गड्ढा मे डाल देलखिन तऽ हम अब हमरा आरके तऽ कुछो भेटाइत न की करब की करब तऽ एगो पंडीजी छलथिन हमर मोहल्ला के ओ जे आबे छल थिन ने तऽ हुनका कह क के कि मम्मी हमर दिया मङ्गबायलने छथिन पूजा खातिर से दूगो अहाँ दूगो दिया कीन के आन देब हमरा आरके आ हमरे के देब आ ओ सोचलखिन कि सही बात छै पूजा पाठ के बात छै से ओ बेचारा ला ला कर के दू दिन तीन दिन हमरा आर के देलखिन आ हमे त बाहरे लेके फोड़ फोड़ के खायब जायब आ एक दिन हमर माय बाहर भेटा गेल पंडीजी
अच्छा
पंडितजी हुनकरे हाथ मे दे देलखिन तऽ मम्मी पुछलखिन कि ऐअ पंडितजी जी ई दिवाल तू अहाँ हमरा के के काहाॅं दे रहले छे छै तऽ ओ पंडीजी कहलखिन क्य यजमानी के केना मजा करै छियै अहाँ अहाँ तो मँगबै छियै अहाँ के पैघ बेटी कहने छियै कि हमरार मम्मीके पूजा खातिर दुूगो दिआ रोज ल कीन के आन के दे देब तऽ हमे न दे छियै द देब वहाँ पठा दिय त अब तऽ मम्मी के दिमाग खुल गेल कि अच्छा तऽ अब ई पण्डितजी से भी दिया मंगा मंगा के खाय आ ओ पंडितजी के कहल न क ना पंडीजी ऐसन ऐसन बात छै आ पंडियो जी फरना के न देेल देबे लगल आ घर आ के तऽ जे म हमर मम्मी से अभी तक हमरा आर के याद छै गदाम गुदम
से न कहै छियै कि हम सब के ओहन नहि लागै छलैया हम सब के उ सब बात के हमलोग सब मन पे नै ले छलियै ये लेकिन आइ काल्हि के बच्चा जे छै अगर केकरो सामने डाँट दियौ या किछु बोल दियऔ तऽ लागै छै कि बाप रे बाप ओ ओकर कितना बड़का जे बेइज्जती भेल छै
हँ सही कहै छी अहाँ
मार से नहि रोवे छै बच्चा सब आइ कालिह के मारिय तऽ थेथर जेका देख देख रहत अहाँके आ तब आओर गुस्सा छुटैया पूरा तामस बरैया कि लगे छै कि तब तो मार कूट कऽ ओकरा खतम मे कर दिअ एकटा आँखमे आंसू सुने रहत आ ओहि जे किछु बाज दियौ बाप रे बाप तखन तऽ लागत कि बाप रे बाप केहन जे एकदम सुपर बुपर मैन छथिन आ हुनका जे कह देलियै तऽ आब सभटा इज्जत धुआ गेलै समाज के सामना ओहन जे राग पसार पसार के रोबै छै जे किछु कहि नहि सकैत छी
सही कहलहुँ सखी जेना देखो ने हमरा आर घर भी हमर जे छोट बेटी छथिन बड़ के तो ओतना पैघ बेटीके तऽ उना ने ई दिक्कत छै जेना छोट बेटी छथिन वहके अकेलामे कतो मार लेब ओ उतना नोटंकी न करत लेकिन जॅं ओकर पापा के सामने मारब तऽ उहो रोवै यहो रोवै बाप रे बाप जैसे केना मार के आर के गोड़ हाथ तोड़ देल ह
हँ तऽ हमरो छोट बेटी जे छै अहाँके छोट बेटी ते त कनी पैघो छै हमर जे छोट बेटी छै जे बाप के
ए सखि हमरा आर के ने एकटा कॉल आ रहल छै हमे करब
हँ हँ करयो ने करियो ने करु ने ठीक छै हम अहाँ से गप करै छी बाद मे